हेल्दी आ।
हा आंटी, जय झूलेलाल।
जय झूलेलाल।
हा अरे आंटी मां छा पई ॿुधायांव मां आ न बुटीक थी खोलां।
अच्छा।
हा ॾाढे टाइम खां मन हुयो।
हल वाधायूं हुजन ई, वाधायूं पाण बेटा।
हा ईअं लॻे पो कुछ न कुछ कयां त हिनन चयन की भले घर में ई थोडो सो न मतलब नंढे हुन में चालू कयो आ।
हां, हां, ठीक आ न पाण।
सभिन खे सत्तं ती कयां, आंटी! तव्हांजे माइट्रेन खे ॿि माने चयो आ। अच्राण जे लाए, तव्हां ॿि ईंदव न। हां, हां-हां, आंटी, मां चवां पई क कपड़ो वठण दिल्ली वेंदम मां।
अच्छा, दिल्ली वेंदीय?
हां-हां, त तव्हांजे अथव कोई पहचान में या कुछ?
हां-हां, दिल्लीअ में पूरी मार्केट ठहयल तई। चांदनी बाज़ार में, चांदनी चौक ते अथई, सरोजनी नगर में अथई, त सुठा होलसेल जी अथ थई, होलसेल में वठजाए। छोकी अगर तूं रिटेल वारन वट वेंदीअ न त हुते त लूट म अची पई तई।
हां, उहो ई न। मतलब उते अघु बि करिणो पवंदो आ न। वरी बीह करे, चवीदे
उते छा अथई न, दुकानदारन जे ॿाहिरां हुनन छा एजेंट रखे वेठा अथई। गलियुन में, चांदनी चौक में या सरोज त, उह तोखे चवंद-की न आइए, मतलब वठी हलंद दुकानन ते त हुनन जी कमी कमीशन ॿधल हूंदीई थई। हुनन दुकानन ते न वञजाए।
हां, हां-हां।
हां, हुनन पंहिंजी कमीशन ॿधी छॾी तन। हुनन एजेंट ठहियल अथन हुनन जा। ख़ुद जी ई दुकान जा। हां, मां तोखे ॿ टे दुकानुंन जा नंबर मोकलंदी मैइ, त ॾाढा सुठा सुठा-सुठा अथई। त उहे तोखे रेट बि सही लॻाईंदई। ऐंऊ, तोखे कचो कपड़ो रखंदी। अनां सिभी करे ॾींदीअ माययुन खे त।
हां, हां-हां।
हां, त बंडल उहो थींदा अथई, न जीअं कपड़ो जे के अॼुकल्हु डिज़ाईनर अचनि था पिया, सीपियूँ वीपियूँ लॻिल हुजनि, कांच लॻियल हुजनि। उहो मां तोखे, फोटो उहा तोखे मोकिलंदइ। पाणंई, ऑनलाइन अगरि तूं उहा हिकु दफ़ो सिर्फ़ हली वञञइं, उहे सेठ थी वेंदइ ॿ ट्रे दुकानूं तुंजियूं, पोइ तोखे वञण जी बि ज़रूत न पवंदइ, छोकी तुंहिंजी नंढी गुड़िया अथई न बार-बार दिक़त थींदइ वञण में।
उहो ही मां चंवासि थी मम्मी खे कि गॾु हले, छोकी वरी अॻु-अॻु करणो पवंदो आहे त मर्- बीहंदा आहिन न, गुङिया जा पापा त बीहंदा इन, त मम्मी खे चवांस थी, कि असां बि गॾु करे वठंदासीं। गुड़िया खे बि संभाले वठंदासीं।
हां, छोकी पतो तई, मर्द बीहंदा न आहिन बिलकुल बि। दुकान ते, ऐं न ई ॾिसण ॾींदाइ तोखे। हाणे मम्मी खे वठी वञ जे, सुठी! हिकु दफ़ो बस वठी वञ। पो तोखे उहो फ़ोन ते ई सॼो ॾेखारंदई, पो तोखे वञण जी ज़रूरत न लॻंदई।
हां, हिक बार ईं पहचान थी वञे न। पोइ जेतरो-जेतरो कप कपड़ो खपजंदो या, जेको-जेको पैटर्न, त मां पाणे ई ॿुधाईंदीमनि त पाणे ई मोकलिंदा न।
हां-हां, अऊं बाकी लेस वग़ैरह बि रखजें। लेस वग़ैरह थींदियूं आहिन न जेके की, अॼुकल्हु लेस ॾाढी थी हलई पई। पहिरे वांगुर वरी खां चालू कई तनि।
हां, हे केन-केन वग़ैरह बि ॾाढी थी हले न?
हां, केन-केन बि लॻी करे, जीअं न अॼुकल्ह लहंगा छोकिरियूं सुबराइन तियूं त विच में केन-केन लॻराइनि तियूं। उहो सॼो म मटेरियल तोखे रखिणो पवंदइ। अस्तर जो कपड़ो थी वियो, उहे रखिणो पवंदइ। छोकि आखिर वॻे में अगर अस्तर लॻंदई त सुभायण लाइ खपे न हुननि खे ग्राहकनि खे तूं छा ॾींदीअ न त?
हा, उहो ई! त चञों सामान चवां ती वठी अचां हिकु साथ ही। पो धीरे-धीरे, जीअं-जीअं ख़तम थींदो त उअं-उअं ऑडर ॾींदी मान।
हा-हा, अऊं पहिरें बि ॿ ॾींहं त जेके तूं सॾु ती कराईं जे मि मिट्रनि खे, माइट्र्नि खे, साहेड़ियुनि खे, त उहे छाय पहिरें ॿ ॾींहं त हीअ त ॾाढी बढ़िया ख़रीदारी थींदइ। छोकि तूं सॾ ती कराईं त सभई इंदई दुकान ते तोखे पोइ बाद में तो पावंदी तोखे छा रिस्पांस तो मिले ई पियो। हफ़्ते खण खां पो समझ में ईंदई, कीनह माण्हूं अचनि ता की नथा अचनि।
हा उहो ई शुरू-शुरू में मतलबु थोङो थींदो वरी धीरे-धीरे पाणे ई सेट थी वेंदो, न?
हा-हा, बिल्कुल-बिल्कुल! अऊं मूंखे ॾाढी ख़ुशी थी। मां पंहिंजे स्टेटस ते बि लॻाए छॾींदी, तूं कार्ड ठाराएंदीअ न वरी?
हा-हा, कार्ड बि ठहरायो आ और छा त पो अऐं एडवरटाइज़मेंट लाइ वीडियो वग़ैरह बि रखियो आहे पूरो।
हा त मां, तुंजो पतो थई स्टेटस में विझी छॾंदीमांइ त मुंहिंजा जेका के मूंसां जुड़ियल हूंदा न, उहे ॾिसंदा, त उहे बि ईंदई ग्राहक ठही करे। तुंजी बिकरी सुठी थी वेंदई पो।
हा, थोड़ा वॻा पहले ई तैयार करे रखिया आहिन त डमी में पाए करे उवे वीडियो वीडियो ठाता आहिन हुनजा, कीअं ईअं प्रकार हा, हिन-हिन प्रकार जा आहिन मुंहिंजे वटि करके। डमी बि अॻोपो वठी ती वठाएं। जीअं एंटर थी त ईअं लॻल हूंदा।
हा-हा, त बुटीक जो अंदर कुझ कुझ ठाहे करे रखियो हूंदई न? सही सां कमरो सजायो हूंदई न?
हा-हा, उहो ई! कि मतलबु इ जेका-जेका पैटर्न मां कंदमि हुनन उननि जो हिकु-हिकु डिज़ाइन ठाहे करे डमी में लॻाए रखियो आ।
हा इहो सुठो कयो थई, पाण इहो कम ॾाढो बढ़िया कयो अथई।
हा त ्हुन हिसाब सां वीडियो वग़ैरह ठाहे। ठाता आहिन मतलब उहो बि तव्हांखे मोकिलंदीमांव, तव्हां लॻाइजो। नयाां नयाां जीअं जीअं ठाहींद वेंदम, पो चेंज कंदी वेंदमि कपड़ा।
हा हा, त इहा मास्टर जी रखिया अथई जेके इहे टेलर विहारंदीअ न।
हा हा रखिया आहिन न, हिक हेल्पर बि रखी आहे।
हिक हेल्पर बि रखी थई ॾेखारण करण लाइ!
हा मतलब जोकी वरी एॾो बिखर अची वेंदो, मुंहिंजी गुड़िया बि नंढी आ त मां काथे समेटंदी रहन्दंम। ऐं मर्दन खे न वणंदो आ न पसारो ईअं लॻंदो आहे साफ़ सुथिरो
मुखे लॻंदो न तूं कम जे चक्कर में गुड़िया खे थी परेशान करी, छोकि ॾिस आख़िर त माण्हू थोङो त कम वधंदो त थोङो माण्हू चिड़चिड़ो बि थी वेंदो आ। त हिन खां सुठो ठीक आ न, पाण हेल्पर रखी अथई त सुठी ॻाल्हि कई अथई पाण हीअं त।
हा हिनन चैयन, चैयन रख तूं मां चयोम कि ठीक आ। हिनन च्यसु त सुञातल में बि हिक दोस्त जी ज़ाल हुन जो बि थोरो बहुत ईअं ई कम तस।
अच्छा?
त पोइ हे, बि हूअं ई चयनता, चयनता की इअं थोरो हिक ॿिए सां ॻाल्हाईंदी रहंदव थोरी थोरी ॿुधाईंदव हितां कपड़ो वठी आयम हीअं कयो। त ओ गॾ बि पोइ साथ बि थी वेंदो आहे कॾहिं कॾहिं। परे रहंदी आहे पर घर खां चॾओ।
हा। न पर हिकु इहो आहे न सुञातल आ न त थोरो आइडियो ॾींदई की कीअं ग्राहक खे पाण सां ॻाल्हाइजे। छोकी ॾिस शुरूआत में असांखे ॻाल्हाइण बि न ईंदो त उहो छाहे की धीरे धीरे ई। दुआ की असां ग्राहक खे कीअं पाहन्जी तरफ अट्रेक्ट कयूं। हु खिचजन असांजे तरफ़ खां असांखे माल वणे उनन खे।
सोनु हा और घर खां परे आ त कॉम्पिटीशन बि न थींदो न हिक ॿिए जा ग्राहक बि न बिगड़जंदा।
हा, हा, इहा ॻाल्ह त सही आ। हा त हिक ॿिए में उहो बि न थींदव। की न भईया ओ ॾिस मुंहिंजा कीड़ाक् ई खणी वई।
हा त ईअं थोरो परे बि आहे त पो हिक। हीअ ॻाल्हि सुठी आ की हिक ॿिए खे हिक आइडियो बि ॾींदासीं ईअं बि न मन में ईंदो की ग्राहक बिगड़जी वेंदो या हीअं हूअं।
न। न, उहो त बिल्कुल सही थी चई त इहा रेडीमेड जा बि थोडा रखंदी आहे न कप कपड़ो लटो त।
हा रेंट जे हिसाब सां उहो बि र खिया आहिनि ईअं सुठा पार्टीवियर ड्रेसिस हिकदमि ॾाढा सुठा मत त पो उहो पंजे छह सै ताईं ॾींदम।
अच्छा। हा तोखे पतो थई की न अॼुकल्ह रेंट? ते भी ॾाढो बढ़िया हलनिता रेंट ते बि माण्हू कपड़ा वठी पाइन ता शादियूं ते।
हा रेंट ते मतलब कपड़ा ऐं मैचिंग ज्वैेलरी बि रखी आ हुन सा।
अच्छा?
हा। की मतलब खणी, हा जीअं हा हुनजो बि अलग। हा। पर पूरी ज्वेलरी रख कि हा हुनंजी बि की मैचिंग अॻोप वठी वञे त माण्हूअ खे दिक़त ई न काॾे वञन करण।
हा। पो त ॾाढो सुठो हलंदई पाण सुठो थई, पाण इहो त। इहो सिस्टम त। पाण बढ़िया रखियो थई तूं।
हा। पो जीअं जीअं ॾाढो मतलब ईअं पातल थी वेंदा ईअं हूअं त पो विकिणण चालू करे रख। के नवें का वठी ॾहे
हा। न विकामजी वेंदा तई वरी उहे ई। छोकी उअई बि त तूं ड्राए क्लीन कराईंन्दीय न ठीक। सां पहिरियों प पा पाईंदा जेके बि हा, हा, हा।
न त ऑर्फिनेज वग़ैरह में बि ॾेई छॾ त ठीकु आ न। मा, जी त कमाई निकरी। जी हा। उन खा वधीक निकिरी ईंदो पोइ हुन खां पोइ कंहिंखे ॾेई छॾंदमि।
हा। सही थी चई हा हुन खां बढ़िया त पेसो अची वञे किराए जो निक निकरी वेंदई डबल पैसो हथ में बि अची वेंदई इहो कमु सही तई।
हा। हणे त मुंहिंजे पास तई में आहिनि घर में शादी वादी बि हुयानि उन्हनि जे। हेॾा महांंगा, महांगा हाणे, हाणे वीह वीह हज़ारे में वठा अथनि हिकु, हिकु टाइम जा।
हा।
त उहे बि मूंखे चवनि थियूं की अगरि कोई अचेई त रेंट ते असांजो बि हलाए ॾिजए, भले कम्मिशन तूं विच में रख, मां चय- मान ठीक आ ॿुधाईंदीमाव।
हा त सही आ न पाण बुटीक में अथई, ग्राहक ईंदई त हुननि खे खपे ख़पनो त वठी वेंद ई उए।
उव बि चवनि थियूं वैसे अलमारी में सड़नि था त तूं थोरो
तूं पंहिंजी मथां कमीशन रखी छॾजांइ, की मां एतिरो मां खणंदमि बाक़ी तव्हांखे ॾींदीमांव।
हा उहे ई ता चनि उ बि चवनि था इ खां सौ ॿ सौ बि सुठा जेतिरा बि
हा, हा, हा, हाण मुंहिंजे हिते जो कटनी में मुंहिंजी भाॼाई ॿुधाए पई हिते बि ॾाढियूं छोकिरियूं मतलब हिक घर में न हर घर में ॼण इहो कमु करनि थी पई, जीअं हाणे अॼुकल्ह मिलनि त सभु कपिड़ा हेएॾा महॻा, महॻा त वीह हज़ारे को पंजवीह हज़ार लहंगो आह त कु ट्रीए आ त छा थियूं करनि पोइ हो जीअं ॾेई थियूं छॾनि इ तव्हां मूंखे हलराए ॾियो रेंट ते पोइ थोरो तूं खणिजइ, बाक़ी मूंखे ॾेई छॾिजांइ त च्यी हा हा इहो कमु पोइ ॾाढी आ सभ सभिनि छो चालू कयो आ ॼण ता जेके पढ़नि थियूं उहे बि।
हा, उहई न आंटी हेॾा व महांंगा वठूं कयूं काॾे?
सई में, उए कॿटु वेठा था पाइनि बसि।
त डेल यूस जा कपिड़ा आहिनि जेका थोरा सकारता था थियनि, इया पार्टी वेर त थियनि ई नथा।
हा, डेली यूस पतो थई वरी बि असां धोई पोई पायूं था ऐं नया इहे जेके के भरियल करयल आहे न उहे त कॿट ई पिया त पाइनि पतो थई। हिकु दफ़ो पाए, ॿिए दफ़े मन ई नथो करे।
मुंहिंजे रिसेप्शन जो वॻो मां हेॾो महांगो वरिठो हुयो जोे रिसेप् में पातो आ, ट्रे कलाक अञा ताईं सेटी में पयो आ।
अव ॿुधाए उहो सोच वरितो केतिरे में हूंदई ज़ब की हा सोई त कपिड़ा ॾाढा महगा आहिनि भाई, हा, हा। हा, ह। हल ठीकु आ, तोखे वाधायूं हुजनि बुटीक जूं, हा, हा, हा। ज़रूर, ज़रूर, ज़रूर।
हा ऐं नंबर बि मोकिलियो ठीकु आ न।
हा हा, ठीक आ, जय झूलेलाल।